नमस्कार मित्र
हँ
की हालचाल अछि मित्र
बढ़ियाँ बा
आज हम सोचलु जे अपन गामक विद्यालय विषय पर गप्प करी विद्यालय केवल पढ़बाक स्थान नहि बल्कि बच्चा सभके भविष्य बनावल सभसँ महत्वपूर्ण जगह होइत अछि।
हँ ई तऽ बिल्कुल सही कहलुु अहाँ बिल्कुल गामक विद्यालय हजारो बच्चे शिक्षा प्राप्त करैत छथि एतऽ सँ पढ़िके बहुत छात्र डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक आ सरकारी अधिकारी बनल छथि
हमरा अपन विद्यालय पहिल दिन आयो याद छथि हाथमे नव किताब कॉपी आ बैग लेकर बहुत उत्साह इसकुल गेल रही सभकिछु नया नया लागैत छल
हमरो पहिल दिन बहुत यादगार छल शिक्षकजी बहुत प्रेमसँ सब बच्चा के अपन अपन कक्षा मे बसूलनि आ पढ़ाइ महत्व बुझलनि
हमर विद्यालय गामक बीचमे अछि विद्यालय
आगूमे एकटा पैघ खेल मैदान अछि जतय छुट्टीके समय बच्चासभ क्रिकेट कबड्डी फुटबॉल आदि खेलत छथि।
बितलमे बहुत गाछ पौधा सेहो अछि ग गर्मीक समय बच्चासभ गाछक छावमे बेसी बढ़ैत छथि आ विश्राम करैत छथि
हमरा सभसँ बेसी अपन शिक्षकसभ पसन्द छथि ओसभ धैर्यसँ पढ़बैत छथि आब कठिन विषयमे सेहो बहुत आसान ढङ्गसँ बुझाबैत छथि
हँ एकटा नीक शिक्षक केवल किताब नहि पढ़बैत छथि बल्कि बच्चा सबके अनुशासन ईमानदारी आ मेहनतक महत्व सेहो सिखबैत छथि।
विद्यालयमे प्रतिदिन प्रार्थना दिन। दिनक शुरुआत होइत अछि सब विद्यार्थी एक पंक्ति ठाट कर प्रार्थना करैत छथि तकर बाद पढ़ाइ शुरू करैत छथि।
प्रार्थनासँ मन शान्ति रहैत अछि आ पढ़ामे ध्यान लगैत अछि ई बहुत नीक परम्परा अछि।
हमरा वि विज्ञानक कक्षा बहुत नीक लागैत छथि शिक्षक प्रयोगक माध्यम से पढ़ाबैत छथि जाहिसँ विषय जल्दी बुझाइत पड़त
हमरा गणित पसन्द अछि पहिने कठिन लागैत छल मुदा नियम अभ्यास सबके कारणे आब बहुत आसान बुझाइत अछि।
विद्यालय मे पुस्तकालय सेहो अछि खाली समयमे हमसभ ओतय जाकर पुस्तक पढ़ै छी पुस्तक पढ़लासँ ज्ञान बढ़त अछि
सही कहलु हँ खेलक गतिविधि सेहो जरूरी अछि पढ़ाइकक संग खेलकूद करलास शरीर स्वस्थ रहैत अछि आ म मन प्रसन्न रहैत अछि
विद्यालयमे समय समयपर भाषण निबन्ध चित्रकला आ खेल प्रतियोगिता आयोजित होइत अछि एहि संग बच बच्चा सब प्रतिभा निगरैत अछि।
स्वतंत्रता दिवस आ गणतन्त्रता। दिवस सेहो विद्यालयमे बहुत उत् उत्साह मानओल जायत अछि। सभ विद्यार्थी कार्यक्रममे भाग लैत छथि
मध्यानह भोजनक व्यवस्था बहुत बच्चा लाभ भेटैत अछि बच्चासभ पौष्टिक भोजन खाकर पढ़ाइमे ध्यान लगाबैत छत अछि
हँ हँ विद्यालय केँ वातावरण स्वच्छ रहत तऽ बच्चासभ स्वस्थ रहत आ आ नियमित विद्यालय आवत
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक बच्चा सब केँ नियमित विद्यालय जयबाक चाही शिक्षा जीवनक बदलक सबसँ पैघ माध्यम अछि
बिल्कुल जँ बच्चा मोन लगायक पढ़त तऽ उ अपन परिवार आ गामक दुनुक नाम रोशन कैय सकैत अछि
गामक विद्यालय आओर बनाबय लेल अभिभावक शिक्षक आ विद्यालय सभकेँ मिलिकऽ प्रयास करबाक चाही
सही कहलहु सभ मिलीक सहयोग करत तब विद्यालयक विकास तेजी से होयत
शिक्षित समाजमे विकसित समाज होइत अछि एहि कारण शिक्षाापर विशेष ध्यान देबाक बहुत जरूरी अछि
हमरो अछि जे गामक प्रत्येक विकास केँ पढ़बाक समान अवसर भेटबाक चाही ताकि सब अपना अपन पूरा कैय सकती
बहुत नीक नाला लागत अहाँ सँ विद्यालय विषय पर गप्प करब विद्यालय वास्तवमे ज्ञान अनुशासन संस्कार आ सफल भविष्यक आधार अछि
हमरा लगैत अछि जे गामक विद्यालय केवल पढ़ाइ स्तर नहि बल्कि बच्चासभक व्यक्तिगत निर्माणक केन्द्र सेहो होइत अछि एतैय बच्चासभ अनुशासन समयक मूल्य आ समाजमे रहबाक तरी का सेहो सिखबैत छथि
बिल्कुल सही कहलहुँ मित्र जखन हमसभ विद्यालय जाइत रही तखन शिक्षकसभ हमेशा समयपर पहुँचबाक शिक्षा दैक छलाह एहि आदत आइयो हमरा प्रत्यके काज समयपर करबाक प्रेरणा भेटल अछि
हमर विद्यालयमे प्रत्येक सोमवार प्रार्थनाक बाद प्रधानाध्यापक जी छोट छोट प्रेणादायक बात कहैत छलाह ओकर बाद सुनि केँ पढ़ाइ करबाक उत्साह बढ़ि जाइत छल
हमरा सेहो सभ कऽ बहुत नीक लागैत छल जे किओ विद्यालय कोनो प्रतियोगिता जीतल छल तऽ सभ केँ सामान ओकर सामान कयल जाइत छल एहिसँ बच्चासभ केँ ओ मेहनत करबाक प्रेरणा पाबैत छल
विद्यालयमे विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, हिन्दी, अङ्ंग्रेजी आ मैथिली सब विषय पढ़ाओल जायत छल प्रत्येक विषय जीवनमे किछु नय किछु सीख दैत अछि
हमरा विशेष रूपसँ मैथिली पढ़बक बहुत नीक लागैत छल अपन मातृभाषामे पढ़ा आ लिखा संग अपन संस्कृ ति आ परम्पराके जानकारी भेटैत रहैत अछि
हँ हमरा विशेष रूपेसँ मैथिली पढ़ब बहुत नीक लगैत छल अपन मातृभा षा मे पढ़ल आ खिलसाँ अपन संस्कृति आओ परम्पराक जानकारी भेटैत अछि
खेलक समय सेहो बहुत यादगार रहैत छल कबड्डी क्रिकेट खोखो दौड़ प्रतियोगिता आ फुटबॉलमे बच्चासभ बहुत उत्साह भाग लैत छ्था
जखन वार्षिक खेल प्रतियोगिता होइ छल तखन पूरा विश्वविद्यालय उत्सव जेकाँ सजी जाइत छल अभिभावकसभ सेहो बच्चाभकेँ प्रोत्साहित करै आबैत छला
सही बात खेलक माध्यमसँ बच्चासभ आत्मविश्वास नेतृव क्षमता आ टीमवर्क भावना विकसित होइत अछि
विद्यालयमे वृक्षारोपण कार्यक्रम सेहो आयोजित होइत छल शिक्षकसभ कहैत खेलाई छियै तऽ लगाउ पर्यावरण बचाउ हमसभ अपन हदसँ पौधा लगबैत रही
ई बहुत नीक पहल छल जब बच्चा बचपनसँ प्रकृतिक प्रेम करत शिखरत तऽ भविष्य मे परिवक रक्षा पर्यावरणक रक्षा करवात
सही कहलौं मित्रे परीक्षा समय मे विद्यालय के वातावरण बहुत शान्त रहैत छल सभ विद्यार्थी मन लगाकऽ तैयारी करैत छल आ शिक्षक सभ सेहो अतिरिक्त सहायता दैत छलाह
परीक्षा केवल नम्बर लेल नाहि बल्कि अपन ज्ञान पर खोलबाक माध्यम अछि शिक्षक जी हमेशा ई बात बुझाबैत छलाह
जखन परिवजित होइत छल तखन सफल विद्यार्थी के पुरस्कार देल जाइत छल एहिसँ बाँकी बच्चा सभ मे सेहो मेहनत करबाक उत्साह बढ़ैत छल
हमरा लागत अछि जे पुरस्कारक बेसी महत्वपूर्ण सीख होइत अछि मेहनत करबाक बाद विद्यार्थी अन्त मे अवश्य सफल होयत
विद्यालय मे साफ सफाइ पर सेहो विशेष ध्यान देल जाइत छल सभ विद्यार्थी अपन कक्षा के साफ रखबाक जिम्मेदारी होयत छल
हँ स्वच्छ विद्यालय मे पढ़ाबऽ मे मन लागैत अछि स्वच्छता सभ स्वास्थ्य आ अनुशासन दोनक प्रतीक अछि
हमरा लगैत अछि जे अभिभावक सभ सेहो समय समय पर विद्यालय आभी शिक्षक सभ बच्चाके पढ़ाइके बारे मे जानकारी लेबक चाही
जखन शिक्षक आ अभिभावक मिलकरऽ बच्चा सभके मार्गदर्शन करैत छी तखन विकास आरो नीक ढङ्गसँ होइत अछि
आधुनिक समय मे विद्यालय कम्प्यूटर शिक्षा सेहो बहुत जरूरी भऽ गेल अछि बच्चा सभकेँ तकनीक जानकारी भेटला परिश्रमिक लाभ होएत
सही केहलू परम्परागत शिक्षा संग आधुनिक ज्ञान सेहो जरुरी अछि तखन बच्चा सब बदौलत समायक संग आगा बढ़ऽ सकैत अछि
हमरा पूरा विश्वास अछि जे जहा गामक विद्यालय मजबुत होयतैय गाम ब उज्ज्वल होएत शिक्षा विकास स सबसँ पैघ आधार अछि
हँ प्रत्येक बच्चा के विद्यालय जयबाक अवसर भेटल चाही शिक्षा बच्चा अपन परिवार समाज आ देशक नाम रोशन करैत अछि
आइके विद्यालयक विषय पर विस्तार सऽ गप्प कऽ बहुत आनंन्दित भेल बचपनक तलैव या जीवन भरि मन मे बसल रहैत अछि
बिल्कुल गामक विद्यालय ज्ञान अनुशासन संस्कार आ सफल भविष्यक मजबुत आधार अछि एहि प्रसंग हम सबके सदिखन गर्व रहबाक चाही
जखन हम विद्यालयक दिन याद करै छी तखन सभस पहिने अपन कक्षाक साथी सब मोन परैत छथि हम सब एक साथ पढैत रही खेलैत रही आ मदद करैत रहि आयो मित्र बैसल अछि
बिल्कुल विद्यालय मे बनल म मित्रता बहुत ही निष्पष्ट होइत अछि ओहि समय पर कोनो स्वार्थ रहल छल आ ना कोनो अहंकार सब विद्यार्थी एक दोसराक सहयोग करैत छल
हमरा याद अछि शिक्षा के जिम्मेदारी नीक छलाह तखन हम घर जा कऽ मन लगा कऽ पुरा करैत रही दोसर दिन शिक्षक जी सभक काॅपी देखैत छलाह आ गलती तकैत छलाह
हं हं ककरो ककरो प्रश्न बुझायत नै छल तऽ शिक्षक जी फेरस बहुत धैर्यस बुझाबैत छलाह एहि कारणे विद्यालय मे पढ़बाक कोनो डर नहि लागत छल
सही कहलू विद्यालय मे समय समय पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भाषण प्रतियोगिता आ निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सेहो होइत छल एहि सऽ बच्चा सब सोच आ आत्मविश्वास बढ़ैत छल
सही बात जब बच्चा मंच पर बोलब सीखी जाय तऽ भविष्य मे कोनो सभा या सच कार्यमे ओकर आत्मविश्वास कम नै होयत
हमरा विशेष रूस विद्यालय वार्षिक उत्सव बहुत पसन्द छल ओहि दिन पुरा विद्यालय सजाओल जाइ छल बच्चासब गीत नृत्य नाटक आ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करैत छल
बिलकुल मित्र बिलकुल ह अभिभावक सेहो कार्यक्रम देखैत आबैत छलाह जखन अपन बच्चा सभके मंच पर देखैत छलाह तखन हुनकर चेहरा पर गर्व स्पष्ट देखाइत दैत छल
केवल पढ़ाइ नहि बल्कि नैतिक शिक्षा सेहो दैत छलाह ओ सब कतेक कला दिस सेहो मेहनत करु बड़को छोटक सम्मान करू आ ईमानदारी से जीवन जीबु
किताबो संग बेसी महत्वपूर्ण अछि जे एकटा विद्यार्थी नीक चरित्र बनाबैय लेल अछि तऽ भविष्य मे जीवन मे निश्चित रूप स सफल होइत अछि
विद्यालय मे राष्ट्रीय पर्व सेहो बहुत धूम धाम सऽ मनाओल जायत छला स्वतंत्रता दिवस आ गणतंत्रता दिवसक अवसर पर झंडो त्तोलन भाषण आ देशभक्त गीत प्रस्तुत कयल जाइत छल
इ कार्यक्रम सब बच्चा सबके देश प्रेम आओर राष्ट्र प्रति सम्मानक भावना विकसित होइत अछि विद्यालय एहन संस्कार मे दबाव मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक विद्यालय मे पुस्तकालय विज्ञान प्रयोगशाला कम्प्यूटर कक्षा आ खेलक पर्याप्त व्यवस्था होयबाक चाही ताकि बच्चासब के सम्पुर्ण शिक्षा भेटय
बिल्कुल जखन पढ़क संग व्यवहारिक ज्ञान सेहो भेटत अछि तऽ विद्यार्थी जीवनक चुनौतीक सामना करबाक लेल तैयार होयइत अछि
विद्यालय मे नियमित उपस्थित रहब सेहो बहुत जरूरी अछि जँ विद्यार्थी बार बार छुट्टी करत तऽ पढ़ाइ मे पिछड़ि सकैत अछि
अनुशासन सफल जीवनक पहली सीढ़ी अछि समय पर विद्यालय जाबक मन लगा कऽ पढ़क आ शिक्षक सम्मान करब ई सब आदत बहुत जरूरी अछि
हमराँ लगैत अछि जे अभिभावक सबके बच्चा सब पर अनावश्यक दबाव नहि देबक चाही हुनका प्रेतरिक करबाक चाही जे जे अपन रुचिकर अनुसार मेहनत करथि
सही केलहुँ प्रत्येक बच्चा मे अलग अलग प्रतिभा होइत अछि केओ पढ़ाइ मे नीक होइत अछि तऽ केओ खेल मे केओ संगत मे तऽ केओ चित्र चित्रकला अन्य क्षेत्र मे उत्कृष्ट होयइत अछि
गामक विद्यालय मे जा शिक्षक विद्यार्थी आ अभिभावक मिली क काज करत ई त ओ विद्यालय निश्चित रूपसँ राज्यक आदर्श विद्यालय मे बनी सकैत अछि
बिलकुल शिक्षक विकास केवल सरकारी जिम्मेदारी नहि बल्कि पूरा समाजक साझा जिम्मेदारी अछि
आहाँ अहाँसभ विद्यालयक विषयप पर एतेक विस्तारसँ गप कर बहुत खुशी भेल विद्यालय वास्ते जीवनक ओ स्थान अछि जतय आ सफल भविष्य के शुरुआत होइत अछि
हमरा से